नमस्कार नमस्कार
काल्हि हम समाचारक देखलहु जे प्रत्येक देशक कतको राज्यमे पीबाक पानी बहुत पैघ समस्या भर रहल अछि ई सभ म समाचार देखिक हमरा बहुत चिन्ता भेल हमरा लागैत अछि जे जे आबो लोकसभ पानिक महत्व नहि बुझैत अछि तऽ आगा स् स्तर आउ खराब भऽ सकैत अछि
हँ बिल्कुल आहँ सही कहल रही पृथ्वी पर बहुत पानी जरूर अछी मुदा अधिकांश समुद्रक खार पानी अछि इबाक योग्य मीठ पानी बहुत सीमित अछि तऽ हम ओकर संरक्षण नहि करब तऽ भविष्य मे प्रत्येक घर मे पानि लल संघर्ष होइत
बिल्कुल मित्र हमरा ई बात बुझू आखिर एतक नदी पोखरि आ बड़का होइत रहैत अछि तखनो कतेको जगह पानिक कमी केने भरि जाइत अछि
बिल्कुल एकर मुख्य कारण अछि वर्षाक पानी के सुरक्षित नहि रखब बर्खा बहुत पानी सीधे नदी में चली जायत अछी आ समुद्रमे मिली जायइत अछि जे गाम गाम मे तालाब पोखरी चेक डेम आ वर्षा के जल संचयन व्यवस्था होतै बहुत पानी बचाओल जा सकैत अछि
बिल्कुल मित्र हमर गाममे पहिने बहुत पोखरि छल मुद्दा अब बहुतो पोखरि पर घर बनी गेल अछि आ किछु कूड़ासँ भरि गेल अछि एहि संग बर्खाक पानि जमा नहि होइत अछि
ई बहुत गंभीर समस्या छै अ पोखरी केवल माछ पालन लेल नह होय ओ भूजल बढ़ेबा मे मदद करैत अछि गर्मी मे पानि उपलब्ध कराबैत अछि आ पर्यावरण के सेहो सन्तुलित रखैत अछि
बिल्कुल हमरा देखैत छी जे बहुत लोक नल खोली कर छोड़ दैत छथि गाड़ी धोब में आँगन साफ करब मे आ कपड़ा धोब में बहुत पानी बर्बाद करैत छथि
सहि कहली लोक सोचे छथि जे पानी तऽ मुक्त अछी मुद्दा ओ नै बुझैत छथि जे एक एक बूंद बचला से भविष्य सुरक्षित होइत अछि छोट छोट बदत मिली केँ बहुत पैघ परिवर्तन अनैत अछि
बिल्कुल मित्र शहर में पाइप लाइन टूटैत रहैत अछि आ घंटो पानी बहत रहैत अछि मुद्दा केओ ध्यान नै दैत अछि
हँ पाइप लाइने केँ रिषाब सेहो पानी बर्बादी केँ पैघ कारण अछि समय पर मरम्मत हो तै लाखो लीटर पानी बचावल जा सकैत
बिल्कुल मित्र खेती में सेहो बहुत पानी खर्च होइत अछि किसान सभ एहि दिशा में कर सकैत छथि
आधुनिक सिंचाई प्रणाली जेकर ड्रिप सिंचाई अ स्प्रिटलर अपनावल जाय तऽ कम पानी में बेसी खेती सम्भव अछि पुरान तरीका सब ठाम उपयोगी नहीं रहि गेल अछी
हमरा लागैत अछि जे स सरकारे किसान सभ केँ एतेक तकनीक लेल आर्थिक सहायता देबाक चाही
बिल्कुल केवल सहायता नहीं प्रशिक्षण सेहो देबाक चाही जे किसान सही जानकारी पाबथि तऽ ओ अपन खेती में कम पानी में बेसी उत्पादन कै सकै छथि
बिल्कुल मित्र जंगल कटबाक कारण से ओ वर्षा पर असर पड़ैत अछि कि नहीं
अवश्य जते जंगल कम होइते जैत वातावरण बदलैत जैत- पेड़ वर्षा चक्रे संतुलित रखैब अछी आ जमीन में पानी रोकबा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाबाई छै
बिल्कुल जल संरक्षण केवल पानी बचाबा स नहीं बल्कि पेड़ लगाबा सेहो जुड़ल अछि
बिल्कुल सही जल जंगल आ जमीन ई तीनू एक दोसर से गहरा स जुड़ल अछी एक संरक्षण एक संग करब आवश्यक अछि
बिल्कुल मित्र इसकुल में बच्चा सब जल संरक्षण शिक्षा देल जाय तो भविष्य में बहुत सकारात्मक परिवर्तन आबे सकैत अछि
हँ बच्चा सब जल्दी सिखै छथिन जे ओ घर में अपन माता पिता केँ सेहो पानी बचेबा कऽ सलाह देताै अ पूरा समाज में जागरूकता बढ़
हमरा लागैत अछि जे प्रत्येक घर में वर्षा जल संचयन व्यवस्था अनिवार्य होयबाक चाही बरखाक पानी व्यर्थ बहबाक बजाय टंकी आ जमीन में जमा कैल जाय
ई बहुत उपयोगी उपाय एहि से भूजल स्तर बढ़त गर्मी में पानी केँ कमी कम होयत आ नगर सब पर दबाव सेहो भेटत-
आब हमरा बुझैत अछि जे जल संरक्षण केवल सरकारक जिम्मेदारी नही बल्कि प्रत्येक नागरिक कर्तव्य अछि
बिल्कुल जे प्रत्येक परिवार प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पानी बचाबै लागे तऽ पूरा देश में करोड़ लीटर बचावल जा सकत
आइ से हम दुनोू संकल्प करी जे स्वयं पानी बचायब दोसरक सेहो प्रेरित करब आ अपन गाम समाज में जल संरक्षण महत्व जरूर बुझायब छोट प्रयासक पेघ परिबन्न सम्बन्ध अछि मित्र
बिल्कुल कली
बिल्कुल मित्र बिलकुल कल्हिी आब भूजलक बात करने छलहुँ हमरा ई बुझाउ जे आखिर भूजल स्तर हर वर्ष नीचा किए जाइत अछि पहिने तर गहराई पर पानी भेज जाइतत अछि अब मुद्दा बहुत गहरी बोरिंग करय पड़त अछि
हँ बिल्कुल एकर मुख्य कारण अछि लगातार बोरिंग से पानी निकालब मुदा ओतबे मात्रा मे जमीन मे पानी वापस नहि पहुँचे बरखाक पानी जे जमीन में समात नहि होयत तऽ भूजल स्तर धीरे धीरे घटैत जायत
बिल्कुल मित्र हमर गाममें कोत कोो चापाकल आब गाम समय सुखा जाइत अछि पहिने एहन स्थिति नहि रहैत अछि लोकसभ दूर दूरज अान अनत बाध्य भर जायछति
ई केवल अहाँ गामक समस्या नहि अछि जेसन बहुत गाम आ शहर एहि समस्या से जूझि रहल अछि अब पानी बचावक संग संग जमीन मे पानी बचाव बस सेहो ओ ध्यान दे आवश्यक अछि
बिल्कुल मित्र बिहारमे एकटा अजीब स्थिति देखै लेल भेटल अछि बर्खाक समय बहुत बाढ़ आबैत अछि मुद्दा ग्रामीक समय कतको इलाके पर पानिक कमी भर जायइत अछि एहन कतेक होइत अछि
हँ कियाक तऽ बड़िक अधिकांश पानि बिना रोकल सीधा नदी से बहि जायत अछी उहेय पानी के तालब जलाशय चेक डैम अऽ खेती मे सुरक्षित राखल जाय तऽ वहिीं पानी उपयोग बादल मे कइल जा सकैत अछी
बिल्कुल मित्र मतलब बढ़िआँ पानि केवल समस्या नहि बल्कि जे सही योजना बनाओल जाय तऽ ओ भविष्य लेल उपयोगी सम्पत्ति सेहो बनि सकैत अछि
हँ बिल्कुल विकसित देश सबक बर्खा पानी के बहुत सोची समझी के जमा करै छथि हमस सेहो एहन व्यवस्था अपनाबी ते बहुत लाभ भेटत
शहर में बहुत सड़क आ भवन बनि गेल अछि जमीन खुलला कर बचत अछि एहि प्रकारक पानी के प्रभाव पड़ैत अछि
अवश्य सिमेंट आ डामरक कारण बरखाक पानी अ बर्खाक के पानी जमीन मे नहि समझइत अछि ओ सीधे नाला में बहि जाइत अछि एहि कारण भूजल नही बढ़ैत अछि
बिल्कुल तखन तऽ शहरक प्रत्येक भवनमे वर्षा जलक संचयन व्यवस्था अनिवार्य होबबाक चाही
हँ एहि नियमक कड़ाई से पालन हो तऽै शहर में बहुत सुधार आ सकैत अछि बरखाक पान भविष्य लेल सुरक्षित अछि
बिल्कुल मित्र हमर नदी प्रदूषण बाद सेहो बहुत चिन्ता दैत अछि लोकसभ प्लासटिक पूजा सामग्री आ कूड़ा सीधे नदी में फके देैत अछि
ई बहुत गलत अदत अछी नदी केवल पानी कऽ स्रोत नै बल्कि हजारो जीव जन्तु आ मनुष्य जीवनक आधार अछी नदी स्वच्छ रहत तखनी समाज स्वस्थ रहत
बिल्कुल मित्र मुद्दा सेहो हो कतको बर गन्दा पानी बहा बिना साफ किए नदी में छोड़ दैत छथि एकर प्रभाव बहुत दूर तक पड़त होइत
बिल्कुल प्रत्येक उद्योग केँ अपन गन्दा पानी साफ कै फेर उपयोग करबाक व्यवस्था करबाक चाही कानूनक पालन कड़ाई से होइ तऽ प्रदूषण बहुत कम भए सकैत अछि
हमरा लगैत अछी जे केवल कानून बना देल काज नही चलत लोक सब में जागरूकता सेहो बहुत जरूरी अछि
सही केहलु जे नागरिक अपन जिम्मेदारी बुझत तखन सरकारक योजना सेहो सफल होयत समाज आ सरकार दुनू सहयोग आवश्यक अछि
बिल्कुल मित्र विद्यालय या कॉलेज जल संरक्षण पर प्रतियोगिता निबन्ध भाषण आ जागरूकता अभियान चलाओल जाय तल बच्चा सब सब जिम्मेदार बनत
हँ सहि कहलुयौ जे नागरिक अपन जिम्मेदारी बुझत तखन सरकारक योजना सेहो सभ समाज आ सरकार दुोनू सहयोग आवश्यक अछि
बिल्कुल मित्र बिल्कुल विद्यालय कॉलेज में जल संरक्षण पर प्रतियगिता निबन्ध भाषण आ जागरूकता अभियान चला औल तल बच्चा सब केँ शुरुआते जिम्मेदार बनत
हँ बच्चा सबक आ जतेक जल्दी सिखत भविष्य ओतबे सुरक्षित रहै छोट छोट आदत जीवन भरि संग रहैत अछि
हमरा लगत अछि जे प्रत्येक गाम में वर्षा मे कम से कम एक दिन तालाब पोखरि आ नाल कऽ सफाइ लेल सामूहिक अभियान चलबा कऽ चाही
ई बहुत नीक विचार छी जे पूरा गाम एकजुट भै काज करत तऽ कम समय में बहुत पेघ परिवर्तन देखे लेल भेटत
आब हमरा बुझाइत अछि जे पानी कऽ समस्या केवल प्राकृतिक नै बल्कि मनुष्य कऽ गलत आदतक परिणाम सेहो अछि
बिल्कुल जे हम सोच बदली ली पानी कऽ सम्मान करी आ सही योजना अपनाबी तऽ बहुत समस्या अपने आप कम भै जैत
बिल्कुल चलु आजुक निष्कर्ष ई रहल जे जल संरक्षण केवल नारा नहीं बल्कि जीवन आदत बनाई जे प्रत्येक व्यक्ति अपन जिम्मेदार निभायत भविष्यक पीढ़ी केँ पानी केँ संकट कऽ सामना कर न पड़त
बिल्कुल सही कहैलियौ
एतेक बात सुनै केँ बाद हमरा बुझाबैत अछि जे केवल सरकार पर निर्भर रहक पर्याप्त नहीं अछि प्रत्येक परिवार आ प्रत्येक व्यक्तिक अपन जिम्मेदारी अछि मुद्दा लोकसभहक ई जिम्मेदारी एहसास कोना कराओल जाय
हँ हमर विचार छै जे जागरूकता सबसे पेघ उपाय अछी जे गाम में पंचायत विद्यालय स्वयं सेवी संस्था आ युवा सब मिली केँ नियमित अभियान चलायब तऽ धीरे धीरे लोक सबहक सोच बदलत नियम बनलास से बेसी जरूरी अच्छी लोकक मानसिकता बदले
हमरा गाममे देखलहुँ जे बरखाक समय नाला कूड़ासऽ भरल रहत अछि पानि निकास नहि पाबैत अछि आ सड़क पर जल जमा भर जाइत अछि बादमे लोक सरकारक दोष देत छथि
ई सही बात अछि सरकारक जिम्मेदारी सब जगह अ अप्पन जगह अछि मुदा नागरिकक जिम्मेदारी सेहो कम नही अछि जे हम स्वयं नाला में प्लास्टिक बोतल आ कचरा फेेकब तऽ समस्या तऽ बढ़बे करत
प्लास्टिक उपयोग सेहो जल संरक्षण जुड़ल अछि की
अवश्य प्लास्टिक नाला जाम करैत अछि नदी प्रदूषित करैत अछि आ बरखाक पानी प्राकृतिक भाव रोकैत अछि एहि कारण ब बाढ़ जल जमाव आ पर्यावरण दूषण तीनू समस्या बढ़ैत अछि
आइ काल्हि लोकसब घरमे आरो मशीन लगाबैत छथि ओहि मशीनसँ बहुत पानी बेकार बहात जाइत अछि ओर ओकर उपयोग दोबारा कयल जाइत सकत अछि
हँ बिल्कुल आरो से निकलल पानी कपड़ा धोबा मे फर्श साफ करबा में गाड़ी धोबा मे पोधा में देबा में व शौचालय फलश मे उपयोग कयल जा सकत अछि एहि से काफी पानी बचाओल जा सकैत अछि
हमरो सुझाव ई बहुत नीक लागल अक्सर लोकसब जे पानि सीधे नालेमे बहा दैत छथि जबकि ओ दोसर काजमे उपयोग भऽ सकैत अछि
सही केलियै जल संरक्षण कऽ आ केवल पानि बचानीय नय बल्कि उपलब्ध पानी समझदारी से उपयोग करब सेहो अछि
पहिने गाममे लोकसभ बरखाक पानि मटकामे जमा करैत छलाह आ ओहि पानीसँ बहुत काज करैत छलाह आब ओ परम्परा लगभग समाप्त भर गेल अछि
बिल्कुल आधुनिकता अप्पन स्थान पर अछि मुदा जे पुरान उपयोगी परम्परा के विज्ञानक संग जोड़ल जाय तऽ बहु